हेलोखालिकिहाल ये
ओ
हेलो आवाज नहि जाइए
हेलो
हँ कहलहुँ की हाल यऽ।
आवाज बहुत धीरे धीरे आबय ये
अच्छा आवाज नहि जाइए हमर।
हँ आब आबि रहल यऽ।
हँ कहियौ आओर सभ
ठीकछैकी सब हाल समाचार ये।
हमर तऽ बढ़िआँ यऽ अहाँ सुनाबियौ।
हमरो ठीके यऽ भौजी। ओ
अच्छा आरो कीसभ भऽ रहल यए।
अखन तऽ किछु नहि बस चाह बन रहल ये।
अच्छा तहन नास्ता सब भऽ गेल।
नहि नाास्ता सब तऽ नहि भेल यऽ
अच्छा।
अहाँके भए गेलै चाय स-ब
भेल यऽ हमर तऽ- कनी चाय तऽ हमर लेटे होइएा अहाँके भैया अबैया लेटसँ ने।
हँ।
हँ कनी देरीसँ आबैए एहि दुआरे। लेटे होइए कनि हमर चाय नाश्ता।
तऽ आओर सब सुनाबू।
आओर सभ तऽ बहुत बढ़िआँ अछि अहाँ कहियो अपन।
हमरो बढ़िेँक्षये अछि।
एहि बर्कके आम ताम खेलहुँ किी नहि।
आम तऽ खेलहुं खूब खेलौं आम।
हँ एहिबेर तऽ सुनलहुँ जे आम गाम घरमे बहुत काम आयल रहय। ?
हँ आयल तऽ रहै कम लेकिन तैयो गाँव घरमे तऽ।
हँ से।
गाछी वाला आदमी सबके मिलते छै।
मिलते छै हँ नय माँ कहलखिन जे एलै रहए तऽ ढेरिक आम। लेकिन। सबटा कुन आइ काल्हि बीमारी चललै जे सबटा आम मे दागी दागी भए के खराब भए भऽ गेलै।
हँ खराब घरो मे राखल राखल।
राखल राखल स। सरि जाइत रहै हँ अहि लेल एहि सब हँ तऽ हमरासकेँ तऽ कीने खै पड़ैए। पाइ दियौ तऽ हँ ढेरिक छै नय तऽ तऽ नहिए अय सब ठाम।
हँ हँ।
हँ। हमरा तऽ मालदह आम बड़ नीक लागैए सौमे डेढ़ सौमे डेढ़ ढेरिक भेटैए।
उ तऽ राजा थिकै तऽ उ तऽ नीक लागबे करै छै।
मालदह आम बड़ नीक लागैए।
हँ।
से आमसभ आमे बढ़ियाँ लेकिन मालदह तऽ खैर बहुत बढ़ियाँ होइते छै।
हँ उ ओ सब जे आबे छै अम्रपाली सब ओसभ। तऽ आओर बढ़ियाँ।
हँ से सभ तऽ छोटे छोट गाछमे फड़ैयो न लागै छै। से आओर नीक लागै छै छोटे छोट गाछ मे ओ
ए हमर घर- के बगल मे एक रति के गाछ रहे ओ मे एकदम लद्दल आम
हँ से धरतीमे सटि जायत एतेक लदि जाइ छै जे उ निचां मे मिट हँ माइट टिमे सटि जायत ओ झुकिकऽ सभटा।
हँ।
एहि लेल हमसभ तऽ गाँवे सबमे। हँ हम तऽ खेलहुँ आम मुदा अहाँके भाइयो के न बड़ नीक लागैए आम। तऽ हिनका ई सिज। जे हँ हिनका एहि समयमे सभ दिन चाही खाना खेल भेल। ओकर बाद कहत चारिटा आम। हँ हमरा चारिटा आम काटिकऽ दए दिअ।
हँ एकटासँ सन्तुष्टियो नय ने होइ छै।
नय होइ छै हँ से तऽ अहाँ ठीके कहलियै।
टा नय खेबै तऽ नय हैत।
से तऽ छबे करै हम तऽ हुनका भोर के जलखैयो मे दए दै छियै। ओमे कहलौं हँ रोटी बना देलौं कनिटा। भुजियो दए देलौं अपन हँ खै लेल। करै छै बड़ बढ़ियाँसँ।
आ हम तऽ नय खाइ छी रोटी। तोटीमे हमरा तऽ आम ओनाहिए अपन काटि कऽ कखनो।
हँ।
अपन दुपहरिया सबके हमरा बेसी नीक लागत खै पी कऽ गेलो पटबै लए तखन मोन हैत जे उइठ कऽ के दूटा कइट कऽ खै ली
हँ हँ
ओइ सब समयमे हाँ सभटा काज धन्धा के कऽ अपन बैसल रहू तखने मोन हैत खाइके
अपन निश्चिन् से बाटी मे कक लऽ लिअ।
अहँ आरो माँ पप्पा सभ ठीक अइछ ने सब
हँ सब ठीक ऐछ
आरो हमहूँ तऽ एहिना एखन बैसले रही बाबू एख अपने सुतल य नइ तऽ ऐतेक बदमासी करे ्रे न हँ भैर दिन दौ नवका भेलैय पएर भैर दिन दौड़ैत रहै छै एम्हरसँ ओम्हर
बाबू खााय छै कि नय आम
हँ आम नीक लागै छै मगर आइ काइल सुनै नइ छियै कतेक रङ्गके केमिकल दै छै आममे
हँ ऊ तऽ दैते छै गाछ वाला गाँंव घर वाला नहिये ने भेटता
ओहि सब लेल माँ भेज पटेलखिन रहऽ हमर माँ एक बोरा आम पठेलखिन रहए से तऽ खेलक रहए खूब बढ़िआँ स एकटा सिरफा एक बेरमे खा लैए काईट कऽ दै छी तऽ मगर किनुआ आम बेसी नय दै छियै कनि पइन तइन मे नय तऽ हँ पइन तइन मे काइट कऽ देलु भेर राइत तखन एकाध टुकड़ा हँ नइ तऽ बेसी नइ दै छियै कोन कोन आइ काइल नय देखै छियै कतेक बमारी चलै छै आइ काइलके बच्चाके मोनो ने तुरत्ते दब भेए जायत
हँ आइ काल्ह के बच्चा तुरंत किछो हैत तुरन्त मोने दब
मोने दब तुरन्ते उल्टियए हए उएह होइ लागैत छै
हँ
तैँ आ एहि बीचमे कनि मन दब भऽ गेलै हिनको कनि एम्हर ओम्हर जाएब भए गेलै बेसी मूड़न नइ रही हमर बहिन क अतय
हँ
देखने हेबै तस्वीर सभ अहूँसभ मूड़न रहियै ओही म हँ ओहीमे जायब आयब करबम हँ बड़ भीड़ पैड़ गेलैए
हँ बच्चोक भाए गेल हेतै दिक्कत तैं
मूड़न तऽ रहे ओहिना सोझउके मूड़ ड़न रहै हँ किया तऽ ओकरा सबके घरमे मूड़न चुपका होइ छै हम तऽ नय जानै रहियै जे सेहो सभ चीज अपना मिथिलामे होइ छै जे चुपको मूड़न होइ छै एकटा जाइमे गीत नाद किछ नय हैत खाली अहाँ खड़ा रहियौ सभ आदमी ठाढ़ रहियो आ खाली बरुआके केसटा काइट देत भै गेलै मूड़न खतम
हँ एकटा अथी जगमूड़नो होइ छै ने अपना सबमे
हँ तैं तऽ जगमुरन दऽ तऽ सुनलौं रहए आ सेहो की की होइए से हम ओतेक नै जनै छीयै जगमुड़न एहि लेल कि हमरा नैहिरामे नै होइए मूड़न हमरा नैहरामे हम नै देखलौं एक कहियो माँसब कहलखिन जे बहुत तऽ कहियो पहिलए किछु भऽ गेलै रहय कोनो घटना ददे परदादा सबके समयमे ओई दिनसँ हमरा घरमे मूड़न नै होइ छै
नै अपना एतत होय छै लेकिन जगमूड़न नै होय छै ओना होय
तऽ है या हँ देख देखलिरए बउआ सबके मुड़न लेकिन बढिया स से नै बुझल अछि हमरा जे कि की ओहिमे होइ छै ह एकटा केश तऽ कटबाइ हँ केश तऽ कटि- कते छै से तऽ सब मूड़नमे बुझले अछि आरो अपना सब के मिथिलामे तऽ ढेरिक विध व्यवहार
हँ उ तऽ होइते छै
हँ तैँ कहलौं आओरो सब कहियौ
सब ठीके छै
हँ आब तऽ आबैए सावनो फेर तऽ सोमवारियो होयत कएटा लागलै अबरी चारि चारि टा कि पाँच टा
ई तऽ अखन नै बुझल अछि हमरा
अच्छा नै बुझल अछि आब ईसब माँ सबसँ पूछए पड़तै जे कएटा लागलैएऽ या
हँ एकटा तऽ सुनलियै जे तीन के छियै
अच्छा हँ एकतीसे तारीखसँ ने अहाँसबके साउन पड़त
हँ
तैँ तीनक हेतै सोम तब आ तीनेसँ तऽ सुनै छियै मौस हँ एक महिना तऽ ठीके मौछ मासु आ बहुत गोटा तऽ आइकाल्हि रहसुनो प्याज नै खाइ छै
हँ
मगर हमसब लहसुन प्याज खाइ छी झूठ कथीलए कहब हँ मे मो द बेर लहसुन प्याज खाइ छी आ माछ मछ मौस नै खाइ छी
हँ
तैं
बहुत गोटा दहसुनो प्यास सब नै खाइ छै
नै खाइ छथिन हँ, हमरा गाँवमे छथि ने पप्पा छथिन बड़े पप्पा पाँ बरीमे
हँ।
पितिया साउसु ससुर सेसब लहसुनो प्याज बारै छथिन। आ हमसब तऽ खाइ छी हँ माछ मौस टा बारलौं आ लहसुन प्याज खेलौं आ मधुश्रावणियओ तऽ सुनै छीयै तीने स बैसत की दुइ कऽ छियै शायद नहाय खाय हँ दिनक कऽ तऽ हमरो एकटा ननदके नहि भेलैए गाममे।।
हँ।
हँ हुनको भेलैया हुनको अबरी हेतै मधुश्राावणी। तऽ दूहकेऽ भाड़ दौड़ एतै अपनासभके तऽ एक दिन पहिनेे ने भाड़ दौड़ै। दौड़ाबै छै नहाइे। खायइमे तऽ सभ चीज तऽ ओहि दिन भए जाइ छै केशो खोपास सब ओहि दिन कए लिअ।
हँ।।
हँ गौर तौउर बनत सभटा ओही दिन आ। तब हँ तब अपन तीन तारीखसँ पूजू।
हँ।।
हँ अबरी तऽ तैयो क्मे यऽ पन्द्रह सोलह दिन हेतै ने।
हँ अपन सब फूल तूल तोड़य लए जाउ।
जाउ हँ बड़ नीक हँ मधुश्रावणीमे तऽ अरबा खायब पड़। कतो नहि चलैत छै ने नहि बुझि पड़ैत छै जे अरवा खाइ छी।
नहि हर कि।
नैरेके हँ से तऽ अहाँ बढ़िआँ कहलियै नैहरेके आ सासुरमे अहाँ जेबो कथा करबै। फूल तूल तोड़ै ल।
फूल तोड़ै लए नहिए जेबै नैरामे अपन सभ सङ्गी साथी सङ्ग जाउ।
क पूजैते पूजैत अहाँके बारह एक बाजि जाइ छै भोर। से सब चीज करैत धरैत एक घण्टा दू घण्टा आराम। करू आ चलि जाउ फूल तोड़य लऽ एहिहमे दिन पार भए जाइ छै।।
हँ एहिमे पतो नहि चलैत छै।।
हँ अपना सबके तऽ बुझिय एक तरहसँ तपस्ये भेलै ई कि पन्द्रह पन्द्रह दिन अरबा खायब।
तब। आ मलेमास लागै छै तऽ एगो पिछिला बेर भेलै रह ने डेढ़ महीनाके।
मिथिलाके ई ब्राह्मणाके बेटीके जे होइत छै।
हँ।।
ई तपस्ये भेलै एकटा हम तऽ डेढ़ मना। पुझलहुॅँ यऽ ने ओहि बेर जे लागल रहै डेढ़ महीना तऽ हम तऽ। हां हम। डेढ़े महिना पुजलहुँ रहए। एक महीना एगारह दिन अरवा खेलहुँ रहए। तऽ अपोसँ बता आब। सेहो नियम कए देलकै ओतेक लोकके नहि ने पार लागै छै पहिलुका वला तऽ लोक। किियाब समामङ्गो शरीर नहि छै।।
हँ आज कल्हिके लोक।
बढ़िियँका दिन जे रहैत छै ने लोक अरवा खेलक बढ़िआँसँ। आ मलेमास वला जे आयल तऽ ओहिमे ल अ। ई सिन्धा नमक।
हँ सिन्दा नून खाय लागैत छै।।
हँ ओहिमे ल सिन्धो नमक खा लै छै आब।। एहि लेलेल कनी सिन्धा नमक तैयो ओहिओमे कमजोरी होइत छै।। किया तऽ हम तऽ खेलहुँं रहै ताकत नहि लागत एकरत्ती।। खाायमे रूचि लागत अहाँके मगर बादमे जे कहबै।। ताकत हैत से नहि होइ छै।।
नहि देहमे को तज नहि लागत ओहिना लागत टगई छै देह।
तऽ डेढ़ महिना वएह पन्द्रह दिन तक खेलहुँ रहऽ अनूने। आ एक महिीना इएह सिन्धा नमक खेललहुँ रहथि। तैयो बड़ कमजोर लागै रही प्रेमी तक तऽ डोलय लागैत रही।।
ओ तऽ भइये जाइ छै।।
हँ, ताहिमे अन्तिम समयमे जे ओ दगना लागैए। तमओो। पर ते डरे से हालत खराब भय जायत। क छी। पहिलेसँ कहिै ग दीदी हमरा कनि हमर तऽ दीदीे बीध करी रही आओर।।